हलो हा जय झूलेलाल दीदी कहिड़ा हाल थव?
मां ठीकु आहियां तव्हां ॿुधायो
ॿियो दीदी कहिड़ी सिटी मां था ॻाल्हायो तव्हां
मां उत्तर प्रदेश लखनऊ।
अरे वाह! लखनऊ मस्त सिटी आ।
जी तव्हां काॾे खो आयो?
दीदी मां चत्तौड़गढ़ राजस्थान।
अचछा अच्छा
दीदी तव्हां अ कुछ कंदा आहियो? तव्हां मतिलबु टीचर वीचर कुछ जॉब वग़ैरह कंद आहियो?
अ न मां स्टूडेंट आहियां अना।
अच्छा क कहिड़ी क्लास में पढ़ंदा आहियो? दीदी तव्हां कहिड़ी कक्षा में आहियो?
अ मां ग्रेजुएशन कयां थी।
अच्छा तव्हां अना ग्रेकुएट बी कॉम अच्छा कॉमस में अच्छा त घणा घणा भाउ भेनर आहियो दीदी तव्हां?
ब अ ॿ भेण आहिनि हिकु जी शादी थी वई आहे हिकु अना आहे।
वॾी भेण क कहिड़ी सिटी में मेरिट कयल थव तव्हां जी?
जी?
वॾी भेण कहिड़ी सिटी में शादी कयल थव?
अ प्रयागराज।
अचछा मस्त सिटी आ उअ बि गजब सिटी आ। अच्छा त तव्हां ॿ सिस्टर्स ई आहियो ओके पापा छा कंदा थव? दीदी तांजा
कपड़नि जो बिज़नस आ।
ओके ओके पंहिंजो खुद जो?
हा हा
हा हा बढ़िया बढ़िया तमामु बढ़िया सिंधी त हूअ ईं हर हर कम हर कम में। पंहिंजा बिज़ी लॻा पिया आहिनि हर कम में जेको बि नंढो हुजे वॾो हुजे सभु कमु पंहिंजा करे वेठा आहिन मम्मी मम्मी हम- मम्मी बि तव्हां जा हाउस वाइफ आहिन?
हा हा
दीदी छा सुठो आ मतिलब लखनऊ में घुमण लाइ? ज लखनऊ में मां ॿुधो आहे दीदी चिकनकरी चिकन जा सूट।
हा ॾाढो फेमस आहे लखनऊ जो सभिनि खां वधीक फेमस त हुअ ई आ लखनऊ जी कढ़ाई ॾाढी फे फेमस आ।
कढ़ाई कढ़ाई हेन मतलब कढ़ाई जा ई कढ़ाई जा सूट वग़ैरा हेन ही ॾाढा फे- वसा आहिन अऊं दीदी कचो कपिड़ो मिली वेंदो आ?
हा आराम सां मिली वंदो।
चङो अच्छा मतलबु जीअं चङो सुठो मतलबु ईअं कोटन फेब्रिक? सुठे में सुठो मतलबु खपे असांखे मुंहिंजे छा आहे कज़िन जी शादी आए त मूंखे छाए ॾाजो ठाहिणो आ। त मां सोचां पई हिकु दफ़ो मतिलबु इच्छा हुई मुंजी कज़िन रहंदा आहिन लखनऊ में। त हू ॿुधाइन पिया लखनऊ- जाम सुठी जॻह अथई अचु त मां तोखे शॉपिंग कराईंदी मै। त ओचो त तां सां ॻाल्हाइण थी वियो त मां चयो की वाह हिकु दफ़ो तव्हां सां बि ॻाल्हाए- थी वेंदो तवां चव मलब मौज लॻी पई आ मलब हर शै हर सिटीअ जी हर कोइ पैंजी जॻह पैंजी पैंजी मलब कुछ खा त आए ही तांजे हिते लॻंदा आहिन दीदी मेला लॻंदा आहिन लाल साईं जा?
हा लॻदा आहिन। अञा त फिलहाल न लॻियल आहिन बट हा लॻदा आय
अच्छा त दीदी हेन तां जे हिते आहे बारिश वारिश? आए मौसम वौसम सुठो आहे की गर्मी लॻी पई आ?
गर्मी आ ॾाढी अञा कल राति जो मौसम थोङो सही थियो हुयो।
गर्मी लॻी पई आ असां हिते बि ज दौड़ में उबस लॻी पई आ असांजे छा थियो हिते वरी हिन पासे में हिकिड़ो भाई अॼ सॼो ॾींहं लाइट ई काने वरी असांजे पासे में हिकड़ो खंबो ठाहिण वेचारो भाई चढ़ियो। त वेचारो किरी पियो हुन करंट अची वयसि। असां ॾिठोसीं मतब मतब दिमाग़ु ई ख़राब थी वियो सॼो हुनजी जाती जा माण्हू अची विया सॼो। मलब करंट लॻ हा त पो वरी असांजो दिमाग़ु ख़राब थी वियो सॼो भाई छा आहे भाई? मलब पो सम्झ में आई ॻाल्हि की वीचारे के करेंट आयो हुअसि। त मां उए एक्चुअल में लाइट वयल हुई ओॾी माल हू चढ़ियो न त लाइट वयल हुतां अ पावर हाउस तां। बटण बंद हो त ही ख़बर ई कान हुई कि हुते भाई हुनखे फोन करण ॿुधाइणो खपेस न की भई मां हुन खभें ते वञा त ॿियो कराइण लाइ उचुन में हुन टाइम ते लाइट बि कान हुई होॾी माल लाइट कान हुई पर यार लाइट आई त वेचारो भाई किरी पियो। भाई ही ब सोचे करे लिङ था थदा थी वञनि। त भाई पो ॾिठोसीं त पो वरी घर आयासीं त पो वरी रोटी खाइण लाइ वेठासीं त रोटी न पई वणे ॼण पो उअ ई उअ ई दिमाग़ में वियो फिरे त वरी पो चयोसीं मां मालिक खे पिया शुकर कयूं। त भाई मालिक क केॾी न सुठो मतलब केॾो न सुठो मतलब जीवन ॾिनो थईं। पैंजे मस्ती में वेठा आहियूं पैंजो खाऊं था। कयूं था तॾहिं बि बंदो मतलब कीअं आए मतलब मतलब असांखां बि जेके हेठि ठाहिनि मां चवंदी आहि हेठनि खे निहारजे त पोइ मतलब अची वञे अकल बंदे खे की भई की पाण खे केॾो न सुठो पाण खे केॾो न सुठो मिलियलु आहे, जीवन साईंअ जी तरफ़ां
सही ॻाल आ।
मां हिनन खे इहो पई चां ही मुखे चवनि पिया पो तां तां जाइफ़ान खे त सॼो ॾींहं न शुखुरानो थव।
हूं हूं हूं हूं
थोरी देर खां पोइ बारिश पई थोरी देर खां पोइ बारिश पई त पोइ वरी थोरो सो मौसम थधो बाक़ी त न त उबस ई उबस लॻी पई हुई
हा अञां त हेतरी वधीक गर्मी वधी वई आ
जी, तांजेे हिते बाल संस्कार तव्हांजे हिते बाल संस्कार शिवर लॻंदा आहिनि
हा लॻंदा आहिनि
लॻंदा तव त, तव्हांजे हिते मतलबु आहे मतलबु, सिंधी खे वाधारो करण लाइ आहिनि मतलब, शिक्षा मंत्री वग़ैरह ईीअं आहिनि मतलबु, तव्हां मतलबु छा कंदा आहियो, सिंधीअ खे वाधारो करण लाइ, तव्हांजे शहर में छा मतलबु आहे
असांजो त जीअं, जेको आश्रम आ न, असांजो सिंधियुनि जो शिव शांति आश्रम
हा हा
ॾाढो कुझु थींदो रहंदो आहे होॾे, आई एस वर्कशॉप्स बि थींदी आहे गर्मियुनि में सिंधियुनि, ॿारनि लाइ स्पेशली हिन बार त न न थी अलाए छो, बट हूअ हर साल थींदी आ।
दीदी लखनऊ में, यूनिवर्सिटियूं आहिनि सुठियूं मतिलबु कॉलेजिस आहिनि पी सीएम स्टूडेंट लाइ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स लाइ, उन में कोई सिंधी कोटो आहे
सिंधी कोटो, त मूंखे न न ख़बर, ख़बर करणी पवंदी बाक़ी यूनिवर्सिटीज़ त ॾाढी सुठी सुठी आहिनि हर स्ट्रीम लाइ
त आहिनि इ पीसी एम में स्टूडेंट्स लाइ आहिनि मतलबु इंअ ही छा चइबो आहे, जेके इंजीनियर ॿार ठहनि था उन्हनि जे लाइ कहिड़ो कहिड़ो कॉलेज आ कहिड़ी यूनिवर्सिटी कहिड़ो कॉलेज सभिनि खां सुठो आ?
सेवन खां सुठो त जीअं लखनऊ यूनिवर्सिटी आ, त लखनऊ जी मेन यूनिवर्सिटी आ, त ॾाढी सुठी आहे।
हा, लखनऊ की गर्ल्स ऐं बवाएज़ आ, कि सिर्फ गर्ल्स लाइ आ, की मेल फीमेल ॿई आहिनि?
ही आ लखनऊ यूनिवर्सिटी त ॿिन्नि लाइ आ
अच्छा ॿिन्नि लाइ आ, अच्छा त लखनऊ यूनिवर्सिटी में मतलबु ई एडमीशन थी वेंदो आहे, या कुझ प्रोसेसिंग बि एक्ज़ाम या ऑनलाइन एक्ज़ाम दम कुझु आहे
ॾिसो, हूअं त मोस्टली जॻह ते एंट्रेंस एक्ज़ाम हूंदो आहे बाक़ी अगर तव्हांजी परसेंटेज सुठी आहे त थी वेंदो आहे, इज़ीली
अच्छा लखनऊ यूनिवर्सिटी, मां ऑनलाइन कयां थी पई ॾिसां थी दीदी ॿियो, लखनऊ में ॿियो कोई ॿी ॿी कोई यूनिवर्सिटी लखनऊ में ॿियो कोई कॉलेज तव्हांजे दिमाग़ में हुजण, पीसीएम हा
मतलब सभिनि खां सुठी कहिड़ी आ
हा, उहो त हर स्ट्रीम जो ॾिसो अलॻि अलॻि आ, पर मूंखे मुंहिंजा ॿई ॿार छा पीसी मुंहिंजे थ्रू विया आहिन त उन्हनि खे छा पीसी में इंजीनियरिंग कॉलेज ही खपन्दो हो, त हु मूंखे इहो ही पिया चवन की मम्मी असांखे न इंजीनियरिंग कॉलेज सुठो मिली वेंदो न त पोइ असांखे प्लेसमेंट बि सुठो म घणेई माउ पीउ थ हा हाणे घणई माउ पीउ थींदा आहिनि जेके पहिरों पहिरो पैसो ॾिसंदा आहिनि पोइ चवंदा आहिनि असांजे ॿार जी जॉब सुठी हे लॻे पर मां असांखे ॿारनि वेही करे सम्झायो मम्मी कॉलेज एतिरो सुठो हूंदो आ न प्लेस न न ओतिरो ई सुठो हूंदो आ, उहो मतलब उहो कालेज में सेखारे ही छॾींदा आहिन त कीअं तां खे छा छा करणो आहे छा न करणो आहे सुठी तरह समझाए ई रखंदा आहिनि, त मां पाण हाणे चवांसि सई कीअं न, कॉलेज त सुठो ई खणजइ भले तूं परते चईई कॉलेज बि ॾाढा परते परते आहिनि बैंगलोर, पुने पोइ ॿारनि खे कीअं मोकिलजे हा दीदी नंढड़ा नंढड़ा ॿार
न त बाक़ी हे हूंदो न बस सेफ पंहिंजो ध्यान सां रहन थोरो सेफली रहन
हा उहो त आहे सेफली त रहंद दीदी पर हिकिड़ो वरी माउ जो कलेजो त थींदो न की ॿार भई की भई मुंहिंजे ॿार खे ई वणंदो आहे मुंहिंजे ॿार खे ई वणं दो आ खाइण पीअण आ भले केतिरा बि सुख हुजनि, भले केतिरा बि ताम हुजनि
हे त आ पंहिंजे घर में त ॿार सुख सां रहंदो आहे ॿाहिरि त फर स्ट्रगल त करणो ई पवंदो आ
उहो ई आहे न पर मां चवंदी आयसि की कॉलेज ॾिसणो अथई त प परते ॾिस भाई बच चवंदी आहे मम्मी पढ़ते पढ़ते ई आहिनि सभु तोखे कोई मूंखे मूंखे कोई मूंखे कोई कॉलेज घर थोरी पढ़ाइण ईंदो मूंखे ई वञणो पवंदो पोइ चवंदी उहो च्वन्दी आयास नंढड़ीं ई अथ नंढड़ी च्यईं मम्मी वीह साल जी थी वेई आहियां अञा मां तो नंढड़ी थी लॻा त ईअं ई मतिलबु मूं खण मुंहिंजो पुट पियो त मूंखे हेॾो न थियो मां बाक़ी हाणे ही गुड़िया वेंदी न त मूंखे ॾाढो थो लॻे की भई घर ख़ाली ख़ाली थी थी वेंदो त मां चवसि भई मा चई मां चवसि भई टियो ॾींहुं चववाससि भई हू मां कंहिंखा विणंदमि? वा गुॾो बि वियो हली तूं बि वईं हली त चईं मम्मी मां ईंदमि न महीने में पोइ तूं ॻाल्हियूं लिकाए रखज पो पाणई गॾु विढंदास मां चयो घर ई खाली थी वेंदो मां पोइ कंहिंस वंदमि चई मम्मी पाड़ोसीनि सां विझा न चाची सां विड़जां पोइ तूं
हे त थींदो ई आहे घर मां फिर ॿार हूंदा आहिनि त रौनक लॻियल रहंदी आ
उहो ही आ न अ चई पियो पल पहिरियों त तव्हां मूंखे चईंदा तूं वञ हितां वञ पाणे ई वेंदी इअ न त ख़बर पवंदई आऊं मम्मी हाणे तूं चई थी की न वञ मां चवंद न भई वञ अॻे अॻियां वधो असांखे छा खपे? ॿार अॻियां वधनि उनती करनि
सही ॻालह हूं सही ॻालह सही त चओ
त पोइ हाणे मां ॿारनि खे हाणे त हाणे वॾा थी विया आहिनि हाणे मां चयो जेको आहे अचनि ॿ टे ॾींहं अचनि घुमी वञनि करनि वरी हाणे प्लेसमेंट वरी पढ़ी ॿ ॿार वरी वॾा थींदा पोइ वरी ईंदा वॾे शहरनि में घुमी ईंदा पोइ वरी नंढे शहरनि में अचनि था? कान था अचनि भई त पोइ वरी मां च्वंदी आहियनि वाह मुंहिंजा ॾिसो पंहिंजे हिसाब सां पनहिं मुहिंजे चाइण सां त कुझु थींदो कान ॿारनि खे जेकी वणंदी पाण कंदा
ह सही त चओ
त उ मां चयो मांस तू तोखे खपई जेको वञी कर पर मां चवंदी आयसि भले जेको बि करिणो अथई मां चवंदी आयसि भले जेको खपेई वञी कर पर मुंहिंजो हिकिड़ो मुंहिंजो हिकिड़ो हथ ई की तूं सिंधीअ में कुझु न कुझु कजयं चस की चयई हा ममी मां को कंदम जॾहिं ॾहें जॾहिं ॾहें में हुई वरी ॿारहें जो एग्ज़ाम ॾियारणोमास ज़बरदस्ती। तॾहिं बि सुठा परसेंटेज खणी आईं वरी हाणे चयोमांस तूं कुझु बि कर मूंखे तोसां मतिलबु कान्हे पर तूं मुंहिंजे साइड में हिकिड़ो सबजेक्ट तूं सिंधी बि रख त चए थी मम्मी सिंधी सिंधी करे मरी न वञे तूं मां चयो न मूंखे सिंधीअ में हिकड़ो, हिकिड़ो सब्जेक्ट तोखे साइड में रखाइणो ई भले तूं कुझु भले, भले तुंहिंजी मर्ज़ी तूं कुझु बि कर वञी करे तुंहिंजी पा च पर पंहिंजी मातृभूमि खे छो विसारियूं। तव्हां भले कुझु बि कयो न।
सी गॻाल आहे हूंअं बि अॼकल हुअं बि अॼकल न बारा बिलकुलु भुली वञनि था सिंधी त
हा उहो ई आहे न ॿार बि किथे था ॻाल्हानि अॼुकल
हा
उहो ई आहे न असां त ॿारनि खां सिंधीअ में असा मतलब है मतलब ईंदा आहिनि न मोटी करे तॾहिं बि फोन वोन ते सिंधीअ में ई ॻाल्हाईंदा आहिनि चवंदा आहिनि मम्मी सिंधी में ॻाल्हाय न मजो थो अचे सिंधी में ॻाल्हाए कुछ पासवर्ड बि हुजे जीअं दीदी कुछ ॻाल्हाइणो ॿोलाइणो बि हुजे न। त पोइ ईअं लॻंदो आहे की भाई पंहिंजे मतलब पंहिंजे पंहिंजी पर उअं ई पंहिंजो बि दीदी उअ ई सिंधियुनि जो मतलबु मतलब पंहिंजे माण्हू खे पाण खीची छॾे पई पराया पाणी हूब खिची थी अचे मूंखे त वणंदी आ